त
मंकुश जी बाजै छियै। बोलबम। बोलबम हँ -हँ -हँ सुनयमे त ठीके आयल अहाँके।
कहियौ और सब।
एक नम्बर यऽ इधरका मौसम।
मौसम बढ़ियाँ यऽ।
हँ।
कतऽ पहुँचलियै।
पहुँचलहुँ हेँ हमसभ कँवरिया नदी पार कए गेलहु हेँ।
चलू-चलू बहुत बढ़ियाँ बहुत सुन्दर बहुत उच्च विचार भेल बाबा धाम गेलियै बाबाके नगरीमे गेलियै डमरू बाबा जय बाबा, जय बाबा, जय को स्वामी, जय स्वामी, जय लक्ष्मी। जय हो बाबा। अकेले गेलियै कि आओर कियो सब गेलै साथमे।
नय-नय अपने भैयारी छैय एकटा।
अ चलू य न साथ म।
हँ साथ म य।
कोनो दिक्कत?
कोनो दिक्कत नहि महादेवके कृपा दिक्क
चलू जय हो बाबा, आओर सब बतबू।
आओर सभ की बतबि इधर त मैथिली बहुत बाजैए यौ।
इधरो य हल्का- हल्का बाजल द यौ बुझलियै।
हँ।
हँ और सब बाल बच्चो के लए गेलियै कि अकेले गेलियै।
नय- नय हमर तीनू कनियाँ आबि गेल हँ हमरा सङ्ग।
अच्छा तीनू वाइफके लऽ कऽ चलि गेलियै नै यौ।
हँ।
ओ। देलियै ह बाबा के नगरी मे तीनू वा वाइफ के लए क घुमा एलियै ने घूमय लए चलि गेलै।
छोइड़ देलो हँ घरे पर।
अच्छा। आ बाल -बच्चा यौ।
बाल- बच्चा सबके नानी गाँव, सबके अपन अपन नानी गाँव मे छोड़ि देलिय।
आ कहियो नानी पर दे देलिय, नानी तऽ कहैत हेत बार ते सब धिया -पुता द देलक।
हँऽ
तें, सोलह गो सोलह गो बाल बच्चा के राखनाय कम दिक्कत पड़े छय, बहुत भीड़ पड़ै छय।
सोलह गो बाल बच्चा, एकटा नानी के थोड़े छिय, पाँच टा से बियाह केलियै, त पाँच जगह केन हेतय।
ओ अत कतऽ य।
कथी।
बाल बच्चा, सब जगह, अ च्छा, सब नानी गाँंव लग दे देलिय, नहि यौ हमरा त भेल एगो नानी लग देलिय।
नहि नहि, एकटा लग देबै तऽ ओकर सौच के नहि पता चलि जेतै, जे के केनाछय नय छय। ओ तीनू क तीनू क अनलियै त तीनू के अनलियै, तऽ कहलियै एकटा के कहलियै भाभी छिय, एकटा इ छियइ एकटा छियइ। तब अनलिये हँ।
अ नय।
अखन तने राखबै।
भने दे देलियै, सभपर रहतै भार बुझलिय। अकेला भार, बड दिक्कत दै छै। भने द दलिये सब पर, अपन धीरे धीरे सब अपन निभते भार। हूं कोनो दिक्कत के बात हेतै, नहि। फ्री सँ अपन बाल -बच्चाके राखतै आ नहि आ नहि नैत -नातिन नैत सबके रहिते छै मान, नानी छै कोनो ई थोड़े छय जे राख त जे खेबी खो बुझलिय। आ हम त हिया अभी जस्ट हेया खेत मे जा रहल छी, कदुआ करय ले।
अच्छा
हँ पनि परलेहं कहलियै मौसम छै कै लै छिय कदुआ।
अच्छा
हँऽ, कहियौ कि विचार खराब भेलै?
नय नय सिंचाइ भै गेल?
हाँ।
अच्छा सिंचाइ भै गेल, तबे न जाय छिय कदुआ करै लै।
हँ- हँ- हँ- हँ
अछ छा, तऽ कि कहै ले चाहै छीय अपन खेती पथारीके बारेमे?
कि कहब बुझलिय इधर हे पानि ये, छ बीघा अथी ये ओ मे मखान रोपलू हन। मखान चलि रहल यऽ बुझलियै। इधर कदुआ कैरहल छी। देखियौ पूंजी तऽ लगेलिय हं, जे वाजिब बात ये बारह तेरह लाख रुपए लगेलिय हेँ। आब देखियौ, एहिस की मुनाफा हेतै। एहिबेर कहय छै जे एहिमे स मखानके एहिबेर कीमत कमे चलतै, तऽमे तऽ दिक्कते हेतै ने तऽ बुझलियै।
नाई इधर जे हम हँ-हँ-हँ।
अभी तऽ चिन्ता में चैल रहल छी, की हैऽत? मुनाफा हैऽत की माइनस में जैऽब? भी तऽ किछ नैय कैह सकै छी बुझलियै। आ में जैऽब कि मुनाफा में जैऽब? चलू बाबा के कृपा जे करै।
नैय इधर तऽ चलैया मखान के रेट जानैत छियै, दू हजार टका। किलो।
अ नैय देखियौ, दू हजार चौबीस-चौबीस सौऽ चलतै ठीक छै बुझलियै? दूओ हजार में ठीक छै, नैय घटा लागतै। मगर दिक्कत छै हेवै क, कहै छै ई सब सोलअ सौऽ जेतै। ई सब म ठंडा लागै छै नू साॅन भैऽ जेतै बुझलियै?
हँ-हँ।
तऽ आब तऽ कभी किछ नैय कैह सकै छीयै? आ दूगो अपन बचबो छै। काम कैऽ रहल छै, कहलकै पप्पा मिथिलांचल के छी, हम काज करब? हम अहाँके साथ देब, कहलियै ठीक छै।
आ बच्चा सबके कियो कैह सकै छै यौ? जे कहलियै जे नुनू तोरा मन करै छौ सैह कर।
अपने के अथियो घरवालियो जाइ यऽ?
कथी?
क-कदुआ करै लैऽ?
नाय-नैय-नै-नैय लैऽ जाय छीयै, बुझलियै? दू तीन गो मुन छा रहैया, ॲंइख माइर दै छै, बुझलियै? आ हमरा मिथिलांचल में ई सब ॲंइख मारा मारी ई सब कनिआं बहुरिआ सबके नैय काज सोभै में नीक लागै छै, बुझलियै?
हम बोलबम में छी, पुण्य करै लैऽ ऐल छी।
ओ बोलबम-बोलबम-बोलबम, नैय-नैय ठीक छै, बुझलियै।
भैया फ्रिज में पानी है?
कहियो और सब?
तऽ कहियो बाबा के नगरी जा रहल छियै, हमरो लिए किछ मन्नत मैंइग लेबै।
अहाँके तऽ एतना छबे करै, त आब की माँगब?
की छै यौ? कहियौ ऑंहे
भगवान के दया स दू करोड़ टका के प्रोपटी यऽ, चाइर करोड़ में मखान बारै छियै।
अच्छा।
चान सन के दूटा चिल्का यऽ।
चान सनक के चिल्का छै, आ अहाँ कथि? पंन्द्रह टा कनियाँ लेने छियै, पाँच छ गो, ऐँऽ?
तऽ मेहन नत न छै यौ, अहाँ
मेहनत कतऽ यैऽ? अहाँ के तऽ बैठ कऽ पाँचो कमबै यैऽ, सुनै में ऐल ह, आब बात नै दाबब, जे वाजि पांच गो जे वाइफ के कमबै ले देलियै, एगो टीचर में सुनय में एगो टीचर में यैऽ।
तऽ छै तऽ ई जे सोलअ टा जे छै, तऽ सबके खर्चो न बरचो न छै?
महाराज नहि तऽ ने कोनो अथी यै? साउस के अथी यै थोड़े। उँ सार थोड़ेये दु ऐ मथुरे तीनगो के साड़ नहि यै। ओकर जमीन जायदाद तऽ अहींके देतै। अहीं भेलियै बेटा।
अं से तऽ अं से लेकिन कतनो भेए जेतै तऽ अहाँसे कमे न रहत
तऽ केतनो करत अहींके ने नाम लिखल यऽ।
नाम लिखल छै। आब एक -एक कट्ठा, दू- दू कट्ठा लए कऽ की करबै। अहाँके तऽ डायरेक्टे यए।
एक एक, दू दू कट्ठा नहि छै य यौ यौ गप नहि दाबियौ। अरे हम नै कहब कतौ बुझलियै। नै कतौ बाजब। पेंशन आबै छै उठा लै छियै
एयौ अहाँ बाजि सकै छी। ऐँ
तऽ छोड़ि ने दियौ। लए लियअ इएह नॉर्मल देख लियौ एकरे नै उएह कहलहु, देख लिअ कि केना करबै।
हुं-उँ पहुँच कखैन जेबै तऽ बोलबम?
पहुँचब हम हम सब पच्चीस कऽ।
पच्चीस के पहुँच जेबैय?
तऽ हमरा लागैए छबी पच्चीस के पहुँच जेबै। छब्बीस सत्ताइस कऽ रिटर्न आइबो जेबै घर पर।
हँ छब्बीसे हँ- हँ
ट्रेन से कत-कतऽ एते सहरसे पकड़लियै?
हँ सहरसा मे पकड़लहु।
ई कतऽ छोड़ैए?
कि कहलियै?
ई कतऽ छोड़त?
ट्रेन
हाँ?
ट्रेन तऽ छोड़ि देलकै। तीनटा ट्रेन पकड़लौ, पकड़ऽ पड़लै।
कतऽ से कतऽ यौ?
सहरसासे खगड़िया। खगड़िया से जंं हँ खगड़िया से जमालपुर, आ ज आ जमाल पुर से सुल्तानगंज।
आओ
सुल सुल्तानगंज सऽ- कतौका, कदम खेने छीयै? नै ओ सब नै न रहै। ओइ दिन शायद नै हेतै या दोसर दिन चलैत हेतै लेकिन ओइ दिन नै रहै।
नाय तो-तो सही मे दिक्कत रहै।
हम्म
हम्म ता त प्वाइंट रहै अहाँ क।
पहुँच गेलियै की, पहुँचबै त पच्चीस क ने पहुँचबै।
हँ-हँ
चलू बाबा के पूजा करब बुझलियै।
हँ-हँ
हम्म
और सब नाश्ता पानी सब भेल कि नहि किछो, बाबा के नगरी मे
सब छोटका सब मुसहर सब। सब मुसहरी के, कहै छियऽ न।
हम ई कहयत चाहेत र कते मजा एतिअइ एहन गाछ सब लागल छ, अपन मस्त बेंच लागल छै, बैस सब मजा हँ सब सब छोरो स
हय यौ
बात करभी नहि करभी आ जो एकटा एलै त कहलियै, बात
किसाने के लिए बेटा।
ए ओ
नै-नहि एखन कत‌ए आ भोरमे पूजा कए क निकल‌हुं हं। कमर के
नाश्ता पानि सब भेल कि नहि।
हँ नाश्ता पानी सब भै गेल हँ।
भए गेल ना।
हँ।
हं आब साँझमे नै।
हँ आब साँझ म।
हँ बिलकुल ओतय त कनटा रहै छै, बाबा के अपन कॉमरो रहै छै, ओकरो देख के चलै पड़े छै।
हँ से त छेबे करै।
आबू गाँंव की कहब मन ने लागै छै गाँव मे, ई पानि भरि दिन परैत रहैय बुझलियै।
हम की कहब, हम नहि बुझैत छियै किए नहि मन लागै छै, हमर तीनटा हमरे साथ ने छै।
हम्म ई तऽ अहाँ ठीक कहलियै।
हां। तब कहियौ?
ठीक हीये। की कहब, बगल में हैया एगो खेलाड़ी ए गो उ मामा इय। बुझलियै? गेय लाइद सहित बाईन्ह रहिए। एल्हु गाड़ी से, मारलक पुछी मुहे पर।
ओंघ ओंघराय गेलू।
अप अपन घर के इहै नियम ही छिये, खूंटेक पूजा।
लए की कहब?
की कहब। बगल में नाइद छै बुझलिये। गाय बनलहक है। कहली प्रेम से ओ सुंन्दर चश्मा तश्मा सहित धरेने रही। बुझलियै। एलहु, सीधा आयल हुवां से पुछड़ी घुमेलक, सीधा मुँहे पर लागल। ककरो, आ एहन गप छै, जे ककरो बाजियो नहि सकै छी। ककरा कहबै?
किए अनसाई
जकरा कहबै ओ हँसे
तीन, कनि टा बचलिए। एक शब्द सुन लियो। हँ हँ।
कहियौ।
की कहै से
इहाय गप छीये। ईए, नेक्स्ट बीए, नेक्स्ट बेरासी बाबन पर।
ऊइर गेल करब।
हँ हँ।